हलो हेलो
हँ हँ माँ जी
तऽ आय के अप्पन सबके टॉपिक छै पेड़ पौधा
अच्छा अच्छा
तऽ बाजू अहाँ पेड़ पौधा के बारे मे
पेड़-पौधा के बारे में तऽ हम इहो कहऽ चाहब जे पेड़ पौधा जे छै ने से प्रकृतिकके अनमोल उपहार छै जे धरती के द्वारा नऽ अपना सभके खाली सुन्दरता अपन धरतीके सुन्दरते नै बनाबै छै बल्कि अन्य कार्य सबमे बहुत जादा महत्वपूर्ण मानल जाइ छै बल्कि इहो कैह सकै छी जे मानव जीवन के लिए नऽ अत्यन्त आवश्यकको छै बिना पेड़ पौधा के ने जीवन कल्पना करनाय अपना सबके जीवन मे असम्भव भऽ सकऽ भऽ जेतै ई खाली अपना सबके शुद्ध वायु भोजन औषधि छाया प्रदानऽ इहे सब नै करै छै बल्कि औरो बहुत अन्य चीजे में मदद करे छै इहे दुआरे हमसब ई कैह सकै छियै पेड़ पौधा के महत्व न अपन जीवन मे अत्यधिक छै बिना पेड़ पौधा के अपना जीविते नै रैह सकैत छियै आब अहाँ हमरा बताबू किछो
पी ई तऽ अहाँ सही बजलौं बिना पेड़ पौधा के हमसब बिल्कुल असंभव छै कि जीवीत रह सकै छियै कियाकि पेड़ पौधा जैसे मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा एकरे यै जैसे पेड़ पौधा सेऽ हमरा सबके मुख्यऽ लाभ अगिनत तरह के लाभ होइ छै लेकिन एहिमे जे मुख्य लाभ होइ छै पेड़ पौधा सेऽ जे हमर सबके भऽ गेल ऑक्सीजन के स्त्रोत भऽ गेल भोजन आर आश्रय भऽ गेल दवाइ भऽ गेल पर्यावरण के संतुलन भऽ गेल जे पेड़ पौधा के धरती के फेफड़ो कहल जाय छै कि कियाकि हानिकारक कार्बन डाईक्साइड जो गैस होय छै ओकरा सोखै छै अ शुद्ध ऑक्सीजन दे दै छै हमरा सबके वातावरण मे औ भोजन आश्रय तऽ भैए गेल ई फल भऽ गेल सब्जी भऽ गेल अनाज भऽ गेल मसाला भऽ गेल सब हमसब पेड़े पौधा से लय अ छी दवाई भऽ गेल जेना नीम के तुलसी के एलोवेरा के पत्ता कई एहने औषधि होइ छै जैसे दवाई मे स बीमारी के इलाज करै मे खूब मदद होइ छै तऽ पर्यावरण मे संन्तुलन भी एकरे कारण बनल रहै छै कि पेड़-पौधा बदलाव में आक्रशित होइ छै बारिश मे मदद करै छै मिट्टी मजबूत करै छै अ पेड़-पौधा देखू आज के जे जरूरत छै अ लकड़ी के बिना हमस कुछ नै काम क सकै छी हमर सभ मेनली लकड़िये पर निर्भर छी हँ तऽ अहा बाजू एह पर की बाजू
पेड़ पौधा जे छै ने हम तऽ इहे कहब जे जीव जन्तु के ने आश्रय छै पेड़ पौधा पेड़ पौधा केवल मनुष्ये के लेल आवश्यक नै छै बल्कि पशु पक्षी के लिए ओ अत्यन्त आवश्यक छै कई एहन जीव जन्तु होइ छै न जे पेड़े मे अपन घर बनाबै छथिन जेनाकि कते सारा पक्षी होइ छथिन जे अपन घोसला बनाबै छथिन आओर ओते रहै छथिन जबकि जानवर के न जंगल के न आश्रय छै कतई कहै छै उ सब जंगले मे रहै छथिन पेड़ पौधा न जीव जन्तु के न भोजने खाली प्रमुख श्रोत नै छै पूजन इला ओ आओरो बहुत चीज लेल मदद करै छै यदि पेड़ पौधा नै रहत न तऽ अपन सबके न कई प्रजाति जे होइ छै अपन सब के नै मतलब कि कते सारा प्रजाति जे होइ छै से दिन प्रतिदिन विलुप्त भऽ जायत एहन परिस्थिति एतय जे उन सब असन्तुलित भए जेथिन आओर धीरे धीरे भऽ कऽ उ सब विलुप्त भऽ जेथिन जेकि अपन प्राकृतिक के लेल नीक नै हयत जेकि नै होयके चाही पेड़ पौधाके कटाई न ओतबी ई जादा खराब काम मानल जाइ छै आइ काल्हि के आधुनिक युग मे न पेड़ पौधा के न बहुत सारा बहुत एहन एहन इंडस्ट्री सब लगायल जाइ छै फैक्ट्री सब लगाबै के कारण बहुत जादा पेड़ के कटाई कयल जाइ छै बिल्कुल बिल्कुल आब अहाँ कनि हमरा एकर बारेमे बताबु
हँ आइ के जे आधुनिक युग य एईमे इंसान अपन फायदा के लेल पेड़ के कटले जाइ छै आओर ई फर्नीचर बनाबै लेल सामान बनाबै लेल कागज बनाबै लेल माचिस बनाबै लेल हर चीज मे इन्सान पेड़ पौधाक के उपयोग मे ओकरा कटले जाइ छै कटले जाइ छै पेड़ के बचबे नै छै तऽ वर्तमान स्थिति ई भऽ गेलै याऽ कि ऐसे जंगल जे छै तेजी से खाली भए जा रहल छै ऑक्सीजन के माथा घटत जा रहल छै वातावरण मे प्रदूषण लगातार मे बढ़े जा रहल छै किआकि कार्बन डाइऑक्साइड के बदलै लेल पेड़ छैये नै आ समय पर बारिश नै हो रहली है सूखा पड़ रहली हे अ त कई जंगल जानावर घर छीन भए गेल ये विलुप्त भए गेल ये बिना फेर बौना के कारण देखि एकर पेड़ पौधा के जे बदलाव कुछ बिना हो सकेै स्थिति एक बार से हमरा सबके जे छै जादा से जादा पेड़ लगबै पड़त आओर पेड़ जे छै ओकरा बचबे पड़त जे पुरान पेड़ छै ओकरा नई कटयके पड़त एनाहिते हमसब पेड़ के बचा सकै छी अहाँ बजाउ आई प्रतिभा के
बिल्कुल आहाँ सही कहलू जे पेड़ पौधा के न संरक्षण करनाय तऽ पेड़ पौधा के न अपन सबके महत्व समझऽ पड़तै अपना सबके कि अपन जीवन मे क एते महत्व होय छै पेड़ पौधा के अपना सबके हीनका इनका सब संरक्षण करऽ के चाही ओकर संरक्षण करनाइ अपन सबके कर्तव्य छै पहिल कर्तव्य छै अपन सबके अपन सबके न अधिक से अधिक अपना सबके पेड़ लगाबके चाही पेड़ केँ देखभाल कर कऽ चाही सरकार और समाज ने मिल क न वृक्षारोपण अभियान चलाब कऽ चाही जेकि कई सारा इसकुल कॉलेज में बच्चा केँ पेड़ पौधा केँ महत्व केँ बारे में जागरूक करै केँ चाही जे सब स बच्चा सभ समझथिन अपन सभ केँ आबै वला जेनरेशन समझथिन जे अपन पेड़ केँ कते महत्व होइ छै नै तऽ आब केँ बच्चा सब फोने केँ अन्दर रैह जय छथिन आ फोने तक रैह जय छै हुनकर सब केँ नॉलेज केँ सीमत एते आवश्यक अपन सब केँ न जीवन में आवश्यक कते छै पेड़ उऽ उऽ नै समझ पेथिन आ कतेक ओकर कठिनाइ रोकनाइ उ पेड़ केँ कठिनाइ कते रोकनै चाही से ओ नै समझ पेथिन जंगल केँ नै र क्षा कर केँ चाही यदि कोनो कारण वश पेट काटऽ पड़ै तऽ काटू लेकिन उहै जते काटब ओ से जादा दुगुना अहाँकेँ लगाब केँ चाही ई समझ केँ चाही लोगो केँ आब अहाँ हमरा किछो बताबू पेड़ पौधा केँ बारे में
बिल्कुल अहाँ सही बाजलौ देखियै जे पेड़ पौधा छै ओकरा से हमर सब केँ खाली शारीरिक लाभ नै छै हमर सब केँ मानसिको लाभ छै जेना पेड़ पौधा छै अहाँ साँझ केँ टाइम में पार्क में चल जइयो बगीचा में चल जइयो तऽ हरल भरल सब पेड़ पौधा सब देख केँ मन एकदम थकान तना सब उतर जाइ छै एकदम मन आराम रिलैक्स भऽ जाइ छै पेड़ पौधा हरियाली देख केँ सुबह में शाम में शुद्ध हवा सास लेबे में तोर ताजा ओहिमे सब में हमर सब केँ पेड़ पौधा जे छै मदद करे छै रंग बिरंगा फूल फूल पर तितलिया खुशी सकारात्मकता ई सब हमरा सब पेड़े पौधा से मिले या पेड़ पौधा कें इंसान एते स्पीड में कटने जाइ छै कि ओइसे जे छै आबे वला समय में बड़ विनाश होतै यदि हमस आइ नै जागरूक होली तऽ आबे वाला समय बड़ी भयानक होइवला छै पेड़ लगाबे लेल सब केवल सरकार केँ जिम्मेदारी नै या बल्कि हम सब केँ व्यक्तित्व कर तब या जब तक हरेक इन्सान पेड़ पौधा लगाबै केँ जिम्मेदारी नै लेत तब तक धरती केँ बचना मुश्किल यऽ आइ कैल पेड़ पौधा काटने केँ विरोध करेके चाही अधिक पेड़ लगबे केँ चाही उपजाऊ धरती बनबे केँ चाही कम से कम पेड़ पौधा काटे केँ चाही अपन वातावरण केँ कम हानि करेके चाही अर खुशहाल जीवन जिए केँ चाहे हरियाली वाला
बिल्कुल बिल्कुल अहाँ सही कहलो पेड़ पौधा केँ न औषधिक गुण सब में न बहुत भर पूर होइ छै कई दवा -ई होइ छै जे पेड़े पौधा स बनै छै जड़ी बूटी होइ छै जे पेड़ पौधा केँ बनै छै जेनाक केँ ओइ सब में नीम तुलसी अश्वगन्धा जेहन पौधा सब ने रोग सबसँ बचाबे मे बहुत सहयोग करैछै अ आयुर्वेदिक चिकित्सा के ने एगो विशेष महत्व छै जेनााकि अहाँ बुझबे करै छियै वही आबक टाइम मे आ समय में एम एहन। दबाइ सब चल लगलै ए हन पहिले आदमी सब अपन की कहै। छै य, अपन रोग के अऽ ठीक करै लेल आयुर्वेदिके चीज करै छल खिन पेड़े पौधा से निकलल, चीज सब। सँ अपन, कष्ट के दुर करे के कोशिश करै छल। खिन एकर अलावा जे छै पेड़ पौधा अपना सबके न कते प्रकार के चीज। प्रदान करै छै जैनाह कऽ ओयमे अ -पना सब कहि सकै छ फल-फूल सब्जी-अनाज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के। स अपना सबके जे छोड़ै छियै से ओ लऽ लै छथिन। अपन सबके हानिकारक चीज लै छथिन आ बदले में अपना सबके जिये के स्रोत दै छथिन। थिन जे बिना ऑक्सीजन के अपना सब रहिए नैय सकै छियै अपन सब। भोजन के प्रमुख स्रोत छैय। और उहै में अपन सब के कतेक मन पसन्द चीज सब। दैय छथिन पेड़ पौधा अपना सबके बिल्कुल आब अहाँ हमरा बताबु कनि।
देखु पेड़ पौधा जे छै केवल पर्यावरण नैय छै। बल्कि कोई भी देश जै छैय नैय ओकर अर्थव्यवस्था मजबूत करै में एकर सबसे बड़का और। भूमिका एकरे रहछै दुनिया भर कऽ करोड़ो लोग आ जीवन सीरी तौर पर, पेड़ पौधा जंगल के बचाव करै छै। कई आदिवासी समूह ऐमे रहै छै जेकरा अभी तक दुनिआ से कोई कॉन्टैक्ट नैय भेल छै, ओ अभी तक ओनाहिते जंगल में पेड़ पौधा के बीच में अपन। जिन्दगीव्यापक। अ ब कर रहल छै पेड़ पौधा देखु हमर सबके आय मे। पिये में अनाज उगबै में ई सब में भी एकर बड़ भूमिका है। आज पुरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग के बदलते मौसम। उपसँ परेशान छै सबलोग एकर भारी मात्रा में नुकसान भऽ रहल छैय पेड़ के काटनाय। जेखाली जेना देखू कहीं भी बिना मौसम बारी बारिश भ गेल। कई भयानक सुखे पड़ गेल, वैज्ञानिक के मान नाय यही कि मुसीबत में। बचबे लेल हमर सब के, एक ही काम करे पड़तै अब। ज्यादा से जादा अपन पर्यावरण मे पेड़, लगबे पड़तैय। ता कि कार्बन डइऑकसाइड ज्यादा से ज्यादा पेड़ सोखो। औरऑक्सीडैन अ और ऑक्सीजन हमरा सबके प्रधान करु तनाहिते हम सब अपन वातावरण के बता स कै छि बचा सकै छियै। तऽठिक छै त राखै छी अच्छा बाजु बाजु।
आब हम अंत में इहें कह चाहब जैय पेड़ पौधा आब। अपन जीवन के लेल न अत्यंत आवश्यक छै, जीवनदायनी छथिन अपना सबके ऑक्सीजन दैय छथिन। भोजन औषधि स्वच्छ प्रदान पर्यावरण प्रदान करै छथिन। तऽ अपना सबके ई संकल्प लेब के चाही जे आइसँ अपना सब पेड़ के प्रति अपन कर्तव्य। निभेवैय ठिक छै।
ठिक छैय तराखै छी।
राखु।